हेलो नमस्ते सखी। की हाल चाल छै?
नमस्ते नमस्ते। सभ हालचाल निक छै। तू बताब?
हमरो के सभ ठीक छै। सखी तऽ की करै छै। तू अभी?
अभी तऽ हम ने कुछो कर रहे छीय।
हँ सखी त आज हमनी सभ बात करब छै, शिक्षाक के बारेमे तऽ अ आब त केत अभियान चल छै। बे कऽ लोकके पढ़ाबैके चलते सखी सरकार एते योजना बनाबै। छै बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला योजना। अ पहिले के समय मे लड़की लोग के एते पढ़ाइ लिखाई के छूट न मिलै छै। लड़की लोग के कमे लिखे पढ़े पढ़ै छै। जादे से जादे आठमा दसमा पढ़ै छै। ओकर बाद विहाह कर देवे छै।
हूँ हँ अभी तो सभके सरकारी स्कुल में जे जे पढ़ रहल छै ने
त ओकर ओकरा जै सरकारी स्कुलमे। क्लास फाइव से लेके वन से लेके। के फोर तक बच्चासभकेँ प्राइवेट स्कूलमे पढ़ाओल जाइत छै? तऽ प्राइवेट स्कूलमे तऽ एडमिशन होइत छै ने? आओर पूरा फ्री फ्री होवे छै।
प्राइवेट स्कूलमे कि सरकारीमे?
न यहाँ तो कुछ मतलब कछ चल छै ना की बच्चासभकेँ जकरा पढ़यके मन छै ने, तऽ ओ प्राइवेट स्कूलमे जाइत छै ने? नाम लिखा लेने छै
आ पैसा नहि लगैत छै?
न पैसा न लगे छै। उस टाइम त हम नहि कि स्कूल मे त हमनी तो स्कूल मे नाम लिखा लेल छियै ने उस टाइम मम्मी कऽ घोर खाय ल है ओकर बाद ई सभ लागू होए छै। तऽ ई सभ लागू भी बन्द हो गय छै।
ह तब तऽ बहुते नीक विचार छै। तब तऽ ऐसे तो सखी सरकारी स्कूलमें, बेटी लो के पढ़ावे से बड़ी। फायदा मिलैत छै। कपड़ा के पैसा किताब कॉपी फ्री मे मिलै छै। भोजनो मिलै छै। फ्रीमे अ ड्रेसो के पैसा मिले छै साइक कील मिलै छै तऽ सरकार तो एक इतना ओ प्रोत्साहन दै छै कि लड़की लोक सब आगे बढ़े छै पढ़ै छै पहले के लोगन तऽ बेटी लोग के पढ़ाबे पे एते जोरे न देबे पड़ै छै कहै छै कि लड़की लोग तो पराया धन होवै छै ओकरा शादी बियाह करके चला देबे छै लेकिन आबके अबके माय बाप भी समझे लगल रहै छै कि एगो बेटी पढ़ै छै तऽ दू घर शिक्षित करै छै छै अपनो घर करै छै आ जहाँ जाइ छै वहौ के लोगन के शिक्षित करै छै तऽ आजकल तऽ पढ़ाइ लिखाइ तऽ बड़ी जरूरी छै सखी
हूम्म आब तऽ सरकारी स्कुल मे भी तो बढ़ियाँ बढ़ियाँ टीचर आब गेल छै ने तो अब पढ़ाइ भी होवे लगे छै
हँ सखी ई तऽ तू ठीक कहलऽ सखी पहिले के समय मे सरकारी स्कुल मे तो टीचरो न सही रहै छै लोक पढ़े छै पढ़ै छै नहियो पढ़ै छै तऽ कोई ध्यान देवे वाला नहि रहै छै लेकिन आब की कहियौ सखी सरकारी स्कुलमे भी एतना सुख सुविधा दे देवल रहै छै आर बड़ी कड़ाई करै छै सखी जानऽ है हमर के एक ओ फैं परिवार मे चाची लगे रहे छै तऽ हुनकर बे टी के जड़ि तबियत खराब हो गेल रहे छै तऽ हमरा के फोन करके कहल रहे छै कि यदि हमर बेटी टी के लाल लए आबय जरी स्कुल से तऽ जाना है सखी अब न स्कूल मे सरकारियो स्कुल मे बिना है जे गार्जियन के न निकले देवै छै आ पहले के समय मय मे तो सरकारी स्कुल मे बच्चन के मन करे छै तऽ पढ़े छै ने तऽ ओ उठा पुठा के बस्ता घर आ जाबे छै लेकिन अब ई सब न छै अब सब स्कूल मे भी करे हो जाय छै तऽ हम जाइ छियै ओकरा ओकरा स्कूल मे तऽ वहाँ अप्लि केसन लिखा आवेदन कर लिखबाबै छै ओकर बाद हमरा से पूछै छै कि कैसन बहिन लगै छै ओकर बाद हमरा से वहाँ पे अ हस्ताक्षर करवाबै छै कि लिखै छी कि ई हम अपन बहिनके ले के जाय रहल छियै तऽ हमरो के देख के लगे छै कि वाह अब तो सरकारी स्कूलोमे इतना कड़ नियम बना देबै छै ई तो ठीक छै नहि तऽ पहले के समय मे लड़की की लोग कहे छै कि हम स्कूल जाइ छियै स्कूल से घर जाइ छियै आ घर के बहाना से एने ओने निकल जाय छै आब ओकर जवाब दैही फिरे सरकारके माय बाप हैजे स्कुलसँ मांगै छै तऽ ओहोसभ अपन बच बचाव के लिए एते कड़ नियम बनावल रहै छै
हूंम्म हँ तऽ पहिल के सब बच्चा रह छै ने तो सब हमनी सब देखे रहै छियै एते पेे छै थोड़ा दूर मे छियै स्कुल त सब बच्चा त आवे छैय आ लंज होवे छैय त खावे छैय। आ फिर सब कॉपी किताब ले लेके तो घरे चल जाइ छैय ने अब तो गेट मे भी ताला भी लग जाइ छैय टाइम से अन्दर आओ टाइम से बाहर जाओ ओकर बाद त स्कूल में सबके एहि बार तो बैग मिलल छैय। कॉपी किताब मिलल छैय बैग के बैग मिलल छैय। ड्रेस के पैसा आबल छैय जूता मोजा के टीचर उचर भी सब बाहर बाहर से आबै छैय आ स्कुल में तो बेंच भी लग जाइ छैय ने पहिले तो सब दर्री बिछा बिछा के बैठल रहे छैय। अब सब स्कुलमे बेंच लग जाइ छैय ओकर बाद फिर स्मार्ट बोर्ड लग देल छैय।
हँ सखी आब त शिक्षा पे बड़ी जोर देवै छैय। आब सरकारी स्कुलो मे सरकारी स्कुल जैसन न रहल छैय। आ बड़ी सरकार सुख सुविधा दे देल रह छैय ताकि लोग पन पढ़य छैय अच्छा से अपन पैर पे ठाढ़ होवे छैय। खास करके लड़की लोग के आत्म निर्भर होबे के बड़ी जरूरत छैय सखी काहे कि उ अपन पैर पे न खड़ा रहै छैय तऽ आजकल के समय मे तो कोइ के केकरो के भेलुए न देवे छैय दू पैसा कमाबय छैय तऽ ओकर वैल्यू रहै छैय पर परिवारमे आ नहि तऽ फेर केओ पूछबो न करै छैय।
हू
आऔर अपन आत्म सम्मान के लिए भी पढ़ाई लिखाई बड़ी जरूरी छैय। कमाबैके बात तो दूर छैय सखी लेकिन पढ़ल लिखल लोग के बाते अलग होवे छैय ओकर बोली चाली ओकर दिमाग ओकर अ ओकर है जे बात करेके तौर तरीका ओकर है जे समस्या के सुझाव देबे के तरीका सब बड़ी अलग होवे छैय आदमी के दिमाग बढ़ै छैय पढ़े के बाद।
पहिले के स लोग तऽ सब खाली अपन लड़का के पढ़ावे लिखावे पर जादा ध्यान देवे छैय ने। आ अब तऽ कोइ फरके न पड़े छैय लड़का लड़कीमे।
ई तो तू बहुत नीक बात कहले छे सखी अब के जमाना में बेटा बेटी मे कोइो फरक न करै छैय आब तो बेटा से बढ़ के लोग बे टीये लोग के ध्यान देवे छैय और हर क्षेत्र में लड़ की लोग ही आगे रहे छैय देखे छैय अभी के समय मे कोन ऐसन क्षेत्र न है जहाँ पे लड़की लोग न आगे रहे छैय। पढ़ाई से लेके इंजीनियर डॉक्टर अ पुलिस फोर्स मे तब है जे पायलट तऽ ट्रेन चलावै लड़की लोग अजकल तो हर क्षे त्रे में लड़की लोग अपन परचम लहरावल रहे छैय।
हँ अब त लड़का लड़की में कोइ फरके ना छैय अबजे लड़का करे छैय ओकरा से जादे त लड़कीए करके दिखा देबे छैय ने।
हँ सखी ई बात तऽ तू ठीक कहल सखी आर होबेके भी चाही अ जे काम लड़का के होबे के कहे के चाही ओ लड़की कीयो के सीखे के चाही आ लड़का लोग के भी खाली कमाय के न सीखे के चाही ओकरो जरी मनी घर के काम आबे के चाही ताकि दुन्नू जे हय ओ समान तरीके से अपन घर गृहस्थी चलाबे मे समर्थ रह सकै
अब तो घरमे कोइ पढ़बे न करै छै ने अब तो सब बाहरमे पढ़े रहे छै कोइ रूम ले के कोइ होस्टल ले के तो जे रूम ले के रहे छै ओकरा तो खाना बनाबे के आबे नस करे छै होस्टल में तो सब के मिल जाय छै
हँ लेकिन जे रूम ले के रहे छै ओकरा तो अपने से खाना बनाबे पड़ै छै आ हँ सखी यही चलते तो लड़का लोग के भी घर के जड़ी मनी काम सीखे के चाही
ह बाहरमे तऽ थोड़ी न हमनीके माय बाउजी जाइ छै साथ मे खाना बनाबे वास्ते
हँ तऽ ओ तऽ बात तू ठीक कह ल सखी अ जे लोग न पढ़ल लिखल रहै जे ओकरा के कितना हय जे परेशानी होवे छै हर चीज के लिए दोसर के सहाय यता लेबे पड़े छै कि हमरा के ई की लिखल रहे छै यदि पढ़ के बता देवे छै चाहे छो सामानो मंगाबे के रहे छै तऽ दोसर से लिस्ट बनाबे पड़े छै तऽ ई सब बड़ी समस्या होवए छै से कि बिना पढ़ल लिखल आदमी लोगके
हू ठीक छै सखि बाद में करब को किछु काम याद आ गेल
ठीक ह सखी रखी
ठीक छै प्रणाम
प्रणाम सखी